हेलो
हलो
हँ की हाल समाचार छैय यै
सब ठीक छैय अहाँ कहियौ
ठीक छैय हमरो की सब करै छी
की करब भनसा भातकेँ ओरियानी करै छी
अच्छऽ आओर पानि छूटल की होयते यऽ
घुइट गेलै
छुइट गेल
हुँ
तब रोड सब पड़ ईंटा बैठलै कि नय
बैठ गेल छै काइल से आब ढलाय हेतै आइ नइ एलै लेबर मिस्त्री सब
काइल सँ ढलाय हेतै
आइ मौसम खराब छलै नऽ तऽ आइ नइ ऐलै
हुँ हमरा सब केँ तऽ बड्ड गर्मी छै पता नै पाईनो नय एक दू दिन भेलै आ तहिया सँ बंन्दे भऽ गेलै
बारिश तऽ एनि नइ होइ छै काइल्हे जे भेलै से भेलै राइत तरिक आ मेघ छै धेने बारिश नय होय छै
की सब बनतै खाना पीना
खाना बनतैय दाइल, भात राइत कऽ सब दिन तऽ हमसब तऽ भाते खाय छियै माँ लऽ रोटी खाय बनतै माँ रोटिये खाय हैय
अहाँसभ दिन आ राइत भाते खाय छियै
हँ हमसभ भाते खाय छियै
हुँ हँ तब दाइल, भात, तरुआ हम बैठल छी ईसभ आयल छले हन मोतिया सब तीनू मायधिन अखैनते गेल हन
भैर दिन अतै छलै
भैर दिन ओतै छलै हन अखने गेल हन ट्यूशन गेल छलै पढि के ऐलै एहिके बाद वैह गेल हन उभय, अंशबा जे छै से बड़की मम्मी केँ की कहे छै दो कान मे हमरा से गाड़ी लेबाका छै बड़की मम्मी केँ दोकान मे
बड़की मम्मी कऽ कोन दोकान छै
पता नइ ओकरा कोन दिमाग मे आबै छै बड़की मम्मी केँ दोकान मे हम - हमरा जे गाड़ी लेबाक अछि गाड़ी चाइर चक्का
हँ
तऽ हुँ देलियै हन कहलकै बा हमर परसो उठा कऽ आइन लेलकै हम कहलियै जा हमरे दोकान मऽ सँ गाड़ी लेबही तऽ हमरे पाइ लै छेय चल हमर दोकान कतऽ छै हमरे नय देखल यऽ कहै छै हमरा पाइ दऽ देब हम कीन लेब अपने पाइ देलियै हँ तब गेलै हँ
केड़ा खाइ छी केड़ा खेबै
हँ आही सब कऽ नसीब मे लिखल यऽ हमरा आर केँ नय लिखल छै केरा खेनाय
किया
एतुका त निके ने लगे छै हमरा नहि नीक लगैत रहैय एतुका केरा। आ गांमक केरा कतऽ से खायब आओर सब कहियौ।
आओर सभ बढ़िआँ छै। हेहिया आयल मां एखने दूध लऽ कऽ।
अच्छा साँझमे दूध लै छियै।
हँ आब चाय बनतै। आब साँझोक माँके चाय पियएके आदत लागि गेलै।
आऔ
खुशबू आदत लगा देलकै।
हुँ
हमरा कहै छलै तऽ हम तऽ नहि बनबैत छलियै। आ ओ जखने कहै छै तखने बना कऽ दऽ देत तऽ आदत लागि गेलै।
ठीके छै पिअ दियऔ। मौसम ठण्डा छै तऽ पिये छै
हँ मौसम तऽ अभी ठण्डा हइ आब राति मे बारिश हइ जे हइ
ओ तशक नहि अहाँ मे देखबैया जे कते आयल हन नहि आयल हन से
नय किछो नय
हम केलियै य बात तऽ कलके चौबीस से अड़तालीस घंटा रुकि जाउ कहबै अथी नहि होयले मतलब भऽ जेत त हम बात केलियै हन तासक के आबि जेतै।
अच्छा ठीक है।
हँ आओर गुड्डू कऽत ये।
अखने तीनो आदमी लूडो खेलै छलहुँ हन खेलके आ गेल।
टहले ल
टेम्पो न चलै छै
हाँ भाड़ामेसँ आयल एखने कनी कालमे
ग्रुप के की भेलै य अ ग्रुप दोसर बना देलकै हन मोबाइल मे
हँ हमरो मोबाइल मे आयल छले हेन छेदि चाचा लगैया शायद बनेने हे
ओ किया बनेलकै ओकरो जोड़ने छै से
ह्मँ अठारह आदमी तऽ जोरने छलै भैया
हुँ ओकरा कथि ले जोड़लके
देखलियै ने के के जोड़ल अइ घरमे
बाप रे घरमे छियै तब एते आवाज अबैया
दुरा पर धियापुता खेलै हइ बर हल्ला करै जाइ हइ
हँ ताहिमे आब तऽ रोड बनि जेतै तब तऽ आर ओएह पर रहतै हरदम पड़ल सभटा बैठल
हँ आदमीसँ लऽ के कुत्ता बिलाइ तक क फबकी मिल गेलै आब
रोड पर आब जखन तखन आदमी एकटा दूटा देखबौनि सनि घुमिते रहै छै
आ ढलाई अखन नय भेलै हन तैय पर ढलाई हेतै तब देखियौ नऽ कनि
आ कुत्तो सब ध कऽ हेरक हेर अबै छै खन कुत्तो सब कऽ पता नय बुझे छै छै नया छै की - की कत्तो सभ खुशी छै ओतऽ सँ ओतऽ ओतऽ सँ ओतऽ करै रहै छै कुत्तो सब
ई रोड बनला सँ कुत्तो सब खुशी छै
है
मोनि काकी काइल कहै छलै जे मिठाइ अनबै अथि अनिलबा कऽ बजेबै हन अतऽ से फ्लाइटसँ
आ अच्छऽ
फित्ता कटैय लऽ
आ
आ बोर्ड बना केँ देबै अनिल मुखिआ जी ने ये रोड बनाय है
आय बाप रे बाप जैरे जेतै ओतुका लोक सब तेहन - तेहन लोक सब छै से
भैया कहै छलै तब तऽ हमरा कोइ जियइयो नय देत
हँ भैयोे केँ ओहिमे मोन लगै यऽ नऽ
हुँ ओ काइल परसू से नल जल वला से अबै छै एकटा दू टा ठीक केलकै अब वार्ड नम्बर दू मे सभटा आब ठीक करतै लगेतै
हमरा कहै की कहै छलै भैया पता अछि
की
कहै छलै अहाँकेँ गाममे छोड़ब नऽ ओहि सँ पहिले हम सभटा व्यवस्था कऽ दै छी
तऽ एकर मतलब आँही ला सभटा व्यवस्था कऽ रहल छै
कहै छै की अहाँ हमरा कनि नय सुनायब एहि दुआरे हम बुझले नल जल लगा दै छियै रोड बना दै छियै जे हमरा आर तिया केँ कोनो दिक्कत नय हैत नय तऽ हमरा जियअ नइ देत ई
हुँ बढ़िया नऽ यऽ मानै यऽ बेसी अहाँकेँ
हँ नय हमरा ककनो कऽ मोन अथी भऽ जाइत रहैय आ ओना जाइत रहैय हम तऽ कहैत रहै छियै हम चैल जाइब गामे
आब गाँवे मऽ नीक लगै छै शहरमे नय नीक लगै छै
नय दसमी बारहवी तक परहऽ दै छियै तकर बाद गाम मे रहबै
हमहूँ गेल छलहुँ दिल्लीमे एते दिन रहलहुँ तऽ कनि दिन तऽ नीक लागल फेर बाध मऽ नय नीक लागल मध्यो प्रदेश गेलहुँ तऽ होइ छलै कखनी भागी एतऽ से
गाम मे नीक तऽ लगे छै लेकिन आब की करबै पढ़े लिखै छै बच्चा सब नाम लि खा देने छिये
आब गाँवो मऽ प्राइवेट इसकुल सब बहुते खुलि गेलै आब बढ़िया गाँवो मऽ पढ़ाइ होइ छै
पढ़ाइ तऽ होइ छै ने लेकिन आब एकरा आरके जे छै से बीचमे आब पढ़ाइयो नहि छोड़ा सकै छियै
तैय दुआरेसँ कनि दसमी बारहमी करऽ दियौ
हाँ दसमी बारहवीं पढ़ऽ दै छियै तकर बाद
तकर बाद अहिसबा बौआ रहतै गाममे
नहि रहत आयुष रहियो जाएत गोलुआ नहि रहत
हाँ नहि रहतै भैयाके कहलियै रहऽ तीनों बाप बेटा हम आ हम अपन चलि जायब अपन रहब ओतहि ओहाएमे गे एत्ते रहबिहीं खेनाइ पीनाइ हमराके देत बनाके गे तीनु बाप बेटाके छोड़ देलहि असगरे जेना मौज मारै लाए एतह गपास्टिंग मौगी किछने करै लाए आओर सब कहियौ
आओर सभ बढ़ियाँ छै केरा खा रहल छी गोलुआ रहितां एत्ते काल सइधो गेल रहितां हमरासभके पहाड़ भऽ गेल या
हूँ पहाड़ भऽ गेल या कथिके सब्जी सब बनै छै
सब्जी बनतै पापड़के
अच्छा पापड़के
हाँ पापड़के सब्जी बनेबै
हूँ बनाउ खाउ हमरा तऽ नहि होइया पापड़के सब्जी बनाएल
किया बहुते असान छै जेना माँछके सब्जी बनबै छै तेनाहिते तऽ बनै छै
हूँ हम नहि नहि कहियौ बनेलियै हन पापड़के सब्जी
गाँव आएब तऽ एक दिना बना कऽ खिया देब
दू गाम अबै छी तऽ तेहन हूल- मालिमे अबै छी जे खेनाइ पर तऽ आफत भऽ जाइया शौख सेहेनतासँ चीज कतऽ से खाएब
जूनमे एबै तऽ आब कोनो कामे नहि रहत नीचेन से रहब खायब पियब
मइ जूनमे जेबै तऽ ओहो सभ जेतै सब
केसब
मोतिया सब
के
मोतिया यै मोतिया नहि जेतै तें -ऐं जेबै करत ओहो सब कहतै भाग अ- तेहन छै कैलार आर कहतै जे भाभी सब गेलै तऽ तुहों जो
की भऽ जेतै तऽ
हूँ कतऽ रहबै सब
किया घर जे बनलै हेंन से आधा दिन एतऽ आधा दिन ओतऽ
हाँ
ठीक छै देखै छियै देखै छियै पन्द्रह उँ